हं- से नहि बाजक रहै छै से नहि बाजक रहै छै
अच्छा भै ये भै
आ हँ आओर सब ठीक छै तहन खाना पीना भेलै ढ़ हँंऽ तऽ उठीयें त कनी देर बाद पी ली हें तऽ घूमऽ जेबे घूमऽ जेबे मन्दिर
आओ ठीक
हँ अच्छा
ए नियमके
हू चलै नीक बात चलै या लोक
अ चलबै ने कट लाइन कटलकै से देखी चेने भऽ गेलै